हलो
हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार
यार हम आइ बहुत दिन स तोरा स एकटा बात कहबाक मन छल मुदा हम सोचैत रही जे समय ठीक हो तखन कहब कारण ई बात हमर दिल कऽ बहुत नजदीक छै आ हम चाहैत छी जे तू धैर्य से सुन
अरे बिना हिचकटाहट स बात कर हम तोहरा सच्चा दोस्त छी तोहर खुशी आ दुःख दुनू हमर अपन जेका छै इसलिए जे किछ मन में छै खुल केँ कह
हमर कक्षा में एकटा लड़की पढ़ैत छै जकर व्यवहार बोली मुशकी आ सभकी प्रति सम्मान देखि केँ हम ओकरा बहुत पसन्द करै लगलहुँ आ अब हर दिन ओकरा देखबाक इन्तजार रहैत छै
ई तऽ बहुत नीक बात छै मुदा कि ओ तोरासँ बात करैत छै कि सिरी तोरे मनमे ई भावना छै आ ओकरा एकर कोनो जानकारी नय छै
हँ ओ हमरासँ सामान्य रूपसँ बात करै छै पढ़ाई विषय मे मदद सेहो करैत छी मुदा हम एखन धरि अपन दिलक बात ओकरा कहबाक साहस नहि जुटा सकलहुँ
देख प्रेमे जलबाजी करब उचित नहि होयत छै पहिने जऽ ओकर नीक सँ बुझत ओकर विचार सपना आ जीवनक लक्ष्य जान तखन कोनो निधन ले
हम देखैत छी जे ओ बहुत मेहनती विनम्र आ परिवारक सम्मान करनिहार लड़की छी आ ई गुणसभ हमरा ओकरा प्रति आरो आकर्षित करैत छै
ई ऊन सचमुच बहुत महत्वपूर्ण छै कारण सुन्दरता समयक संग बदली जाइत छै मुदा नीक सभाव आ संस्कार जीवन भर संग रहैत छै
हँ जखन ओ मुस्कि दैत छै तखन लागैत छै जे दिन भरिक थकान आज सक्षमे दूर भऽ गेल आ मनमे एकटा अलग खुशी भरि जाय रहल छै
तोहार बात सुन केँ बुझाइत छै जे तू वास्तवमे ओकर दिलसँ पसन्द करैत छै मत्रा आकर्षण नहि बल्कि सम्मान सेहो करैत छै
हँ हम चाहैत छी जे अहाँ जा कखनो अपना भावना कहब तऽ सम्मानपूर्वक कहब ताकि ओकरा कोनो दबाव या असहजता महसूस नहि हो
ई समझ बहुत परिपर्कक छै कारण सच्चा प्रेमे सामने वाला व्यक्ति कऽ इ च्छा आ सामानक सबसे बेसी महत्व होइत छै
हम चाहैत छी जे पहिने अपन परहाइ पूरा करी अपन भविष्य कऽ सुरक्षित बनाबी तखन अपन भावना व्यक्त करब ताकि हमर बातमे जिम्मेदारी झलकि
बिल्कुल सही सोच छै कारण मजबूत भविष्य होयत तऽ सम्मत सेहो मजबूत आधार पर बनत आ परिवादक विश्वास सेहो जीतब आसान होय
हँ कई बेर सोचैत छी जे ओकरा अपन मानक बात कही दी मुदा फेर डर लगैत छै जे कही दोस्ती सेहो खराब नहि भए जाय
डर स्वावेकिक छै मुदा धैर्य राक सही समय आ सही तरीका अपनाइब तऽ परिणाम जे किछु हो मनमे पछतावा नहि रहत
हँ सही केहलूँ तोहर बात सुनिके बुझावत छै ज वास्तवमे ओकरा दिलसँ पसन्द करैत छलाह मात्र आकर्षण नहि बल्कि सम्मान सेहो करै छलह बिलकुल सही सोचले कारण मजबूत भविष्य हो नहि सम्बन्ध सेहो मजबूत आधार पर बनत आ पारिवारिक विश्वास सेहो जीतब आसान होइत
कहीं बेर सोचैत छी जे ओकरा अपन मनमे बहुत बात कहि दई मुदा फेर डर लागैत छै जे कही दोस ती सेहो खराब नही भेल जाय
ईब भाबना देखि के बुझाइत छै जे तोहर प्रेम सच्चा है कारण सच्चा प्रेमी अपना स्वार्थ मे बल्कि सामनेवाला खुशी देखल जाइत छै
हम रोज भगवानसँ प्रार्थना करैत छी जे हमरा सेहो सही रास्ता देखवाती आ हमर निगनमे बुद्धि आ धरिया प्रधान करा दी
हाँ भगवानपर विश्वास राखब मेहनत कर अपन चरित्र नीक बनाब तखन जीवनमे जे तोहर लेल उचित होय से अवश्य भेटत
तोहर सलाह सुन के हमरा बहुत हिम्मत भेटल आब हम जल्दबाजी नहि करब आ धैर्यसँ स कही समयक प्रतीक्षा करब
ई निर्णय सभसँ उत्तम छै कारण समयसँ पहिने लेल गेल निर्णय कई बेर पछताबा क कारण बनि जाइत छै
हम चाहैत छी जे जखन अपन भावना कहब तऽ बहुत सम्मान सादगी आ ईमानदारी से कहब बिना कोनो दिखावा या झुटक
ई तरीका आबैसँ प्रभाव छिड़त कारण सच्चाइ आ विनम्रता सदिखन लोकक दिल जीतबाक सभसँ पैघ माध्यम होइत छै
जँ ओ हमर भावना स्विकार करत त हम ओकर सम्मान विश्वास आ साथ जीवनभर निभेबाक प्रयास करब
हँ जाँ ओ स्वीकार नहि करथि तखन सेहो ओकर निर्णायक सम्मान करब कारण सच्चा प्रेम जबरदस्तीसँ नहि भेटैत छै
हँ हम वादा करैत छी जे ओकर निर्णय जे किछु हो हम ओकर सम्मान करब आ अपन जीवनमे सकारात्मक सोच राखब
ई सोच तोरा एकटा जिम्मेदार आ समझदार व्यक्ति बनबैत छै आ हम तोहर एहि विचारपर गर्व करैत छी
धन्यवाद दोस्त तोहार बात सब हमरा बहुत प्रेरणा देलक आ आब हम अपन भविष्य आ सही समय पर पूरा विश्वास भए गेल अछि
हम सदिखन तोहर संग छीे मेहनत कर कर अपन सपना पूरा कर जा तोहर प्रेम सच्चा होबै तऽ भगवान जरूर तोहर जीवनमे जे उचित होइत से प्रदान करथिन
काल्हि जखन हम पुस्तकालय गेल रही तखन ओ सेहो अथि पढाई करैत छल मुदा हम केवल दृश्य ओकर देखैत रहलू आ सोचैत रहलहुँ जे एक दिन जरूर अपन मनक बात सम्मान पूर्वक कहब
हाँ ई सुनिके खुशी भेल कारण अपन भावनाके सङ्ग ओकरा पढ़ाइ आबैत जीवनक सेहो सम्मान करै छऽ जे बहुत पैघ बात छै
हमरा लगैत छै जे ओ बहुत जिम्मेदार लड़की छै कारण ओ अपन परिवारक पढ़ाइ आ अपन सपना सबके बर्बाद बराबर महत्व देत छै
हाँ जं कोनो व्यक्तिमे एहन गुण हो न निश्चित तऽ ओ जीवनमे बहुत आगा बढ़ैत छै आ एहन लोकक संग दोस्ती सेहो गर्वक विषय होएत छै
हम चाहैत छी जे पहिने हमर पहचान एकटा ईमानदार मेहनती आ भरोसामंद व्यक्तिके रूपमे बने ताकि ओ हमरा सम्मानक नजदीक देखैय
बिल्कुल केवल प्रेमक बात कहि देलासँ सम्बंध मजबूत नहि होइ छै उनके अपन चरित्र आ व्यवहारसँ विश्वास जीतब सबसे जरूरी होएत छै
कतेको बेर हम मोबाइल हाथमे लेल छी जे ओकर सन्देश लीखी मुदा फेर सोचैत छी जे बिना जरूरी कारण परेशान करब उचित नहि होएत
ई सोच सही छै कारण हर सम्बन्धमे धैर्य आ मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण होएत छै जल्दबाजी अक्सर गलतफहमी पैदा करैत छै
हमरा ओका सरलता बहुत पसन्द छै कारण ओ कखनो अपन उपर घमण्ड नहि करैत छे आ सब समझके हँसी के बात करैत छै
हाँ मित्रे जे व्यक्ति विनम्र होइत छै ओ सभहक दिलमे अपन जगह बना लेैत छै आ शायद एही कारण सा रहत मन सेहो ओकर दिशामे आकर्षित भेल
हम चाहैत छी जे भविष्यमे जे भगवान हमर सङ्ग दे देनी तन हम ओकर प्रत्येक सपना पूरा करबाक प्रयास करब
हूँ बिल्कुल सपना पूरा करबाक वादा करब नीक बात छै मुदा पहिने अपन सपना पूरा कर तखन दो हाथ मजबूत ढंगसँ पकरिए सकब
तोहर प्रतेक बात हमरा सोचबाक लेल मजबूर करैत छै आ आब हम बुझी रहल छी जे प्रेमसँ पहिने जिम्मेदारी जरूरी छे
हाँ दोस्त जिम्मेदारी बिना प्रेम अधूरा आ होइत छे आ जिम्मेदारी व्यक्ति जीवन कऽ हर कठिनाइ में सफल होइ छै
जखन ओ हँसते छै तऽ हमर मन में अपन आ मुस्कान आबी जैत छै आ पूरा दिन खुशी खुशी बितैत छै
प्रेमक ई भावना बहुत सुन्दर होइ छै मुदा एकरा सदीखन समान आ समय कऽ संग निभाबै चाही
हम निश चय केलौ जे पढ़ाइ समाप्त होयबाक बाद अपन भविष्य बनाक केँ अपन भावना स्पर्श रूपस कहब
ई निर्णय सुनी कऽ बहुत खुशी भेल कारण एही समय पर लेल गेल निर्णय अधिक सफल होइत छै
जै ओ हमर भावना केँ समान करती तऽ हम अपन जीवनक हर खुशी ओकर संग बांटब
हऽ जे ओ मना करती तखन दुखी नजर होयब मुदा ओकर निर्णयक समान करब कारण सच्चा प्रेम में सम्मान सब से पेघ होइत छै
हमरा विश्वास छै जे भगवान जे करैत छति ओ हमर भलाइ केँ लेल करैत छति
इ विश्वास तोहरा हर कठिन समय मजबूत बनाये रखत आ जीवनक रास्ता सेहो आसान लागत
तोहर दोस्ती हमरा लेल बहुत कीमती छै कारण तू हर समय सही सलाह देैत छ आ हमरा लऽ गलत नियन लेवंस रोकत छ
हऽ दोस्ती ओहिने होइत छै जाहिमे एक दोसराक भलायक सोचल जाय चाही सत्य करुए आय की लायक नहीं हो
आब हम प्रतीक्षा करैत छी जे अपन पढ़ाई